तो हँ हेलो
हमर आवाज आबि रहल यऽ अहाँके
हँ आबि रहल यए
आओर हँ सब ठीक यऽ अहाँ केहन यए
हँ हमहूँ ठीक छी आओर अथीसभ जे रहै डेरापर एकादशी जागवला होइवला सब रहै ओकर की भेल
बढ़िआँसँ भए गेलै भगवानके कृपासँ खूब बढ़िआँ मतलब एकदम जश भेल बढ़िआँ सभ खुश यए
कहिया रहै
पच्चीस तारीक के पच्चीस जून
अच्छा ओहिमे तऽ पूरा रातिके ने जगन्ना रहै छै
पूरा रात के जगरना रहै सब मतलब लगभग ज के लोक ऐल रहै सब जागल रहै
अच्छा तऽ पच्चीसे टा के कार्यक्रम रहै कि ओहिसँ पहिले भी किछो भेल रहै
बाइस तारीखके बँसकट्टी भेल रहै जाहिमे ने जे बाँससँ जेैस मरुआ बनलै
हँ
ओकर पूजा पाठ भेल वीडियोग्राफर सब आयल खूब बढ़िआं से ओहि दिन भी लोक सबके भोज भात भेल बाइस से जे छै ने पच्चीस तक भोज भात खूब भेल रोज कोइ ने कोइ अ हलवाइ आयल रहै आओर ऐसे खाना सब वह सब बनबै रहै लोक सब आबै रहथिन
अच्छा तऽ ई जे छै। अहाँ जे शुरू पचीसके राति भेट भेल एकादशी जागत छब्बीस तारीखके ब्राह्मण भोजन रहै की
हँ छब्बीस तारीख के ब्राह्मण भोजन रहै ओहि दिन ते अ एक सए आठ ब्राह्मण रहथिन एकदम जे एकदम जिनका नोतल गेल रहै आओर ओहिसँ आओर जे आओर अतिरिक्त जे लोकसके हमस चिन्है छी ओकरो हमसब न्यूता देलिए रहै
अच्छा तऽ ब्राह्मणदानमे कीसभ भेलै
अ ब्राह्मण दान मे धोती गेल एक सए आठ गो आ सुपारी पाँचटा सुपारी जनेउ और एकावन टका सब ब्राह्मण के और लोटा
ुटा लोटो दलियअ बा अच्छा ते किनक रहै ओना एकाशी जागके केलखिन रह ई
ओ हमर दादी कलखिन रहए
अच्छा कितना उम्र भए गेलै हुनकर
हुनकर होत पचहत्तर
आ चलू ई तऽ बहुत बढ़िआँसँ भए गेल
आओर अहाँके पता य कि यहाँ आ आचार्य जे छै हमर बाबा बनलखिन रहै
अच्छा
तऽ आचार्य मतलब वही आदमी होइ छै, जे छै, अ मंत्र पढ़ै छै, मतलब जे व्यक्ति एकासी जाग करै छै। से बैसल रहै छथिन पूरा जाग मे ओर म पंडितजी जे मंत्र पढ़बै छथिन ओ आचार्य पढ़ै। छथिन
अच्छा राातिके जे जगरनासभ भेलै तऽ ओहिमे की भेलै मतलब आओरो कोनो कार्यक्रमोसभ रहै
हँ, कीर्तन मण्डलियल रहै
अच्छा
एते ओ सब हल्ला करे रहै कि इंसान के ने मंत्रे नय पढ़ल जाय एते ओ सब जोर जोर से लाउ स्पीकर की की बना बजा देलक रहै डमरू आ ढोलक
अच्छा एगो तरह से दिक्कते भएै अथी आ मंत्र सब सुनय मे
हँ दिक्कत तऽ भेलै लेकिन लोक के जगाणा राखे के रहै अगर नहि जागतियै ग गाना नय बजतियै तऽ लोक जाग जागतियै नय कियकि मन्त्रसँ तऽ कोइ जागे नहि छै
हँ से तऽ कहलियै लेकिन हँ श्रद्धा रहैत छै तऽ लोक जाग जाय छै ईसभके जरूरत आइ काल्हि भए गेले हैं ई सब चीज व्यापार एक तरह से कि भैया लाम काफ बेसी होना चाही तै से लोग ईसभ करय लागलय हैं चलू ठीक छै, और जे छै एकर बाद जे छै। दादी जे छथिन पचहत्तर साल के भए गेलखिन तऽ हुनका बैठल सब गेलै ए मतलब पूजा ठीक से भै
भगवान के कृपा से बैसल रहलखिन हमर जे बाबा छथिन ओ समय के बर पाबनि आदमी ओ ओ व्यक्ति जे छै। पूरा दिन आ व्रत केलखिन और पूरा रायत जागलखिन और मन्त्र पढ़लखिन देखियौ भगवानके कृपा नहि छै। ई
हँ, सही कहलियै आ ओ तऽ बुजुर्ग होयप रायत भर जागह ई त बहुत कठिन बात होइ छै।
देखिए अस्सीसँ ऊपर छथिन हमर बाबा
अच्छा बाह ई तऽ बहुत खुशी के बात भेलै कि हिनका मतलब एते उम्र के भए गेलखिन हे और एते फिट छथिन जे पूरा दिन सारा काज कर ले छथिन तीन पा पूजा पाठ और एकर बाद रायत भर जागल रहलखिन तऽ ई तऽ सहीमे ई भदैविक कृपाके अलावा तऽ ई नय भए सकैए कि ओना नहि
नहि बहुत बड़का कृपा रहै ओना ईसभ सम्भव नय रहै ओ तऽ कभी सोचियो नय सकै छथिन हुनका कनिटा समय घर ऊपर नीचा भए जाइ छै तऽ व नीद खराब भए जाइ छै
हँ हँ से तऽ छै लेकिन
और पता ऐ ओ जे छै बरा भ भ भजन कीर्तन कीर्तन वला जे आयल रहै ओ ए एक रायत दू दू तीन गो ग ग गैल हैत गाना ओ एक रायत के पच्चीस हजार टाका लेलक
बाप एक राति के पच्चीस हजार टाका कम नय होइ छै छै मतलब बुझियौ कि पच्चीस हजार टका एक रायत के लेलक इएह छै कि आब लोकोगसभ दै ल चाहै छथिन ईसभ तऽ एगो अथी नय भए गेलै सागव बला बात भेलै तऽ शाम वाला बात मे त लोग मोल मोलय करे नय छै तऽ एहिमे ओहि हिसाब सँ ओसभ अपन पैसा लैए तऽ उएह बात छै अपन ठीक छै कोनो बात नय अथी जग भऐ गेल बढ़िआँ सँ आ भोज केहन भेल
भोजो खूब बढ़िआँ भेल एकदम अ पूरी रहै पुलाव रहै अ पनीर के सब्जी रहै कदीमा के सब्जी रहै राय पत्ता रहे मिठाइ रहै कर करिया पक्का अ ओर जे छै दही रहै खूब बढ़िआँ भेल
अच्छा आओर यह ई अहाँके अ ईसभ तऽ चलू भेल एहिबेर सुनैत रही अहाँ कोन क्लास मे छियै आब
हम तऽ एखन जे छै एहिबेर अपन बारहवीं देली हेँ
ओ वाह कोन बोड रहे अहाँके अच्छा कोन स्कूल
आ गर्ल्स स्कूल
अच्छा कते प्रतिशत आयल ओ वाह बहुत बहुत बढ़िआँ नम्बर आयल की विषय रहै अहाँके
और अंग्रेजी और हिन्दी तऽ कम्पलसरी छिय उ तऽ रहबे करत
अच्छा वाह एकर बाद आगाँ के की एखन कैर रहल छियै तऽ
अ सोचली हे कि नीटोे तैयारी करब और जे छै यहाँ कॉलेज मे नामो लिखा लेली मतलब बुझियौ पार्सल ड्रॉप
अच्छा ई कॉलेज कोन भेल अहाँके
हमर कॉलेज भेल रमेश झा महिला कॉलेज सहरसा
अच्छा अच्छा अच्छा रमेश झा महिला कॉलेज मे नाम लिखलियै त कहिया अप्लाई तप्लाई भए गेल
हँ अप्लाय तऽ भए गेल यै आब जे छै आ आइ ओहो रहियै नहि होइ छै बच्चासभके बतायल जाइ छै सिलेबस कतय की सेहो रहियै आइ अपन अ्म अध्याप अध्यापक सबसँ मिलाएल गेल
अच्छा आब तऽ प्रोफेसर भए गेलखिन उ
हँ ह ह से तऽ छै आब तऽ प्रोफेसर भए गेलखिन हुनकर सभके जीवन बहुत आसान होइत छै कहू अब अब रोज क्लास होइ नहि छै जेहि कारणसँ ओकरा हुनका सबके जेछै पैसा तऽ मिलैत रहै छै
सही बात छै बनयमेने छै इएह छै प्रोफेसर बनब कठिन छै शुरुआतमे कोनो चीज शुरुआते करयमे ने कठिन होइ छै एक बेर अहीं जब बच्चा पहिलु बेर साइकिल चलायब सीखै छै तऽ बहुत कठिन लागै छै फेर एक बेर सीख लैत छै तऽ आसान होइत छै तऽ शुरुआते कोनो चीज के बहुत मुश्किल होइ छै तें से ई सब छै हँ मन लगाय कऽ पढ़ु एते बढ़िआँ नम्बर आयल यै अहाँके बायोलॉजी सब्जेक्ट बायोलजी मे कते नम्बर आयल रहय
आ चौरानबे
वाह बहुत बढ़िया भेले एकदम मन लगा के नीट के तैयारी करियौ अथी सबके फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी के एकदम मन लगाएकऽ पढ़ियौ दस बारह घण्टा पढ़बै तऽ भइए जायत इएह छै शुरुआतमे एखन मेहनत छै ओके बाद आगाँ जा कऽ जिन्दगी जे छै बहुत आसान भए जायत जे एहि समय मेहनत करैत छै ओकर जिंन्दगी आगाँ आसान रहल जे एहि समय फाँकि मारलक मोबाइल चलेलक रील देखलक तऽ ओसभ बादमे अपन छटपटाबैए बीसो हजार के दरमाहा नै भेटैत छै
हँ आइ काल्हि के जमानामे नौकरी भेटत भगवान भेटब समान छै ओभी सरकारी नौकरी
हँ नहि तऽ सरकारीसभ तऽ भेलै बादमे जब नहि लोकके डॉक्टरसभ थोड़े सरकारी रहय ले चाही छै तै से खूब मन लगैके पढ़ियौ जेकि खूब अ एखने जे छै मेहनत कए लियौ कि जल्दी सँ जल्दी करियर बनि जाय एहिके बाद फेर डॉक्टरके कमाइके कोनो थाह छै इएह छै कि लोकके डॉक्टर के कमाइ देख के लागे छै कि एते कमबै छै त भाय ओकर मेहनत तो तऽ बहुत बेसी रहै छै तैं से एकदम मन लगै के मेहनत करियौ
हमरे जे यै मतलब हम जतय रहैत छी
जी
वहाँ पर जे छै अ बुझियौ कि अ दसटा डॉक्टर के घर हैत और ओ सब जे ओ सब जे मतलब ओकर सब घर जे आलिशान होइय मतलब ओ सब कह नहि सकै छी एक दू साल के डॉक्टर एक दू साल से प्रैक्टिस कए रहल यै ओकर घर एहन आलिशान ओकर हॉस्पिटल एहन आलिशान देखबै त लागत बाप रे बाप केकर हास केकर छी राजा महाराजा
अहाँके मोटिवेशन ले वाल एकदम अहाँ ई सबसँ प्रेरणा लियौ कि देखियौ ई सब पढ़ल तऽ एते बढ़िया तरीका से रहे छै। तऽ हमहूँ एतेक पैघ बनी माय बापके नाम रौशन करी की
हँ, से सही कहलिय आहा
अच्छा तऽ कोचिंग के केना तैयारी करै छियै
हम जे छै ने फिजिक्सवला के ऑनलाइन लेलिय हे क्लास ओहिमे जे छैय न आ आ ब बहुत बढ़िया सँ तीनगो क्लास होए छैय एक होइए नओ से ग्यारह फिजिक्स के एक से तीन केमिस्ट्री के आऔर छओ से आठ बायोलॉजी लॉजी मे जेना तीन दिन होइय जूलॉजी आर तीन दिन होइए बॉटनी
अच्छा चलू ठीक छै आइ काल्हि तऽ ईसभ आबि गेलै ऑनलाइन तऽ लोक आरामसँ से अपन घरो बैठल पढ़ि सकै छै घर बैठयके अपन किछु न नुकसानो छै कि ओत्ते आ बच्चाके डिसिप्लीन नहि र पाबैत छै लेकिन फायदो छै कि जे बाहर मे विद्यार्थी सब के दिक्कत होइ छै रहे के खाय के पियए के औरो बहुत रंग के झंझट रहे छै से सब घरपर नहि रहै छै माय बाप जे छै बहुत बढ़िआँ सँ ध्यान राखैत छै जे बच्चाके आओर कोनो दिक्कत नहि होइ छै तऽ ई बढ़िआँ भेल कते टका लैयए बैच के
आ अड़तालीस सए टका ई मतलब ड्रॉपर बैच य तऽ एक सालके
अच्छा एक साल के अड़तालिस
मतलब कि आब अगिला जे नीटके एक्जाम हयैत ने दू हजार सत्ताइस तक तखन तक ओकर जे बेच के पइसा मतलब त त अ आ ओकर यूज के सकय छि।
वाह तब ती तऽ बहुत बढ़ियां यए कि अड़तालीसो टका कुछो नहि भेलै आइ काल्हि तऽ बच्चा सबके ट्यूशन पढ़ू आ घर पर मास्टर आबै छथिन पढ़ै लए तऽ तीन हजार ढ़ाइ हजार तीन हजार लैत छथिन महीना ई तऽ बहुत बढ़िआँ भेलै बस इएह छै, कि अहाँ अपन एहिमे एकदम शि शिष्टाचार रूपसँ एकदम पढ़बै क्लास कोनो मिस नहि करबै तऽ निश्चित रूपसँ अहाँकेँ जे यए सफलता भेटत
हँ, ओना हम अहाँके बतबै छी। हमर जे चचेरा भाई य भाय बहिन ये ओ सब ये नमा दसमा मे ओकरा सबके जे छै, एक आदमी के पास बारह हजार लय छेय स्कूल मे महीना दिल्लीमे रहै छथिन दिल्लीमे रहै छथिन ओ इसलिए
ओ सबके बाहर खेते मानिक चलियौ लाम कापके बिना पैसा लए ले छै। वहाँ तऽ शिक्षाके अलावा भी बहुत किछ स्पोर्ट्स त की की एक्टिविटी सबके पैसा लै छै। इएह छै। लोक सब अपन अपन आइ काल्हि लेकिन ई भेल कि इन्टरनेट आबैसँ बच्चा जे गुदरीयो में लाल निकलैत छै।
बहुत नीक लैए एखने जे बी पीएस सी के रिजल्ट आयल यए बेसी बच्चा छै, मध्यमे वर्ग के छियै, मतलब बेसी लाभ मतलब बड़का घर नहि छ मध्यम वर्गके छै,
से अहाँ मेहनत करू अहाँकेँ जरूर सफलता मिलत आ हम अपन वाणी के विराम दै छी अहाँ मन लगााकऽ पढ़ूओर अपन सफलताके खबर जल्दीसँ देब हमरा
हाँ बिल्कुल गोर लागै छी।
हाँ, खुश रहू